जी हेलो।
हँ गोर लगै छी हँ खुश रहू की हाल चाल छै। हँ बड़ा आराम से त।
हँ घर पर सब। ठीक त नीक आ छै।
हँ सब नीक छै अहाँ के सब ठीक छै।
हँ अहाँके सब ठीक छै।
हँ। आ घर ससुरराार मायक सब ठीक। अचछा।
हँ मायके के सब ठीक छै ससुराल मे सास ससुर इहें अबै छै। हम हँ बिहार से। से अभी। हमरा सास के तबियत खराब हो रहल छै। छी। त ऑपरेशन करै लिय। पीत के थैली मे पीत के थैली मे। एपेंडिक्स हो गेल छी।
ओहो।
च
त आब त करबा लेली कि करबाबै वलाा छी।
नहि करवा ले। दू तीन महिना। ल गेल गेलै। स्वर्ण रेखा सिकद्री।
अच्छा वहां से करबैली त अभी केहन हालत मे सुधार छै।
हँ अभी ठीक अ छी।
चलू बढ़िया ह तभी सेवा ससुर सब मे लगल।
हँ सास ससुर सब ही हैं। आलछी के खाना पीना सबके बना के देबे के छी।
ह खिला पिला लेली सबके।
हँ।
अहाँ खेली कि नहि। अहाँके खान पान भए गेल।
हँ यहाँके सब काम उम भए गेल बैठल छी बच्चा लोगके साथ।
अच्छा।
सब बच्चा लोग हम मुह देख रहल छी कि केकरा से बतिया रहल छी माय।
बच्चो आरके होइ छै। जहिया की बात करते रहे छै। हमरा आरके मना करै छै जे। फोन पर नहि बतियाउ अपने फोन पर लगल छै।
हँ।
ह हमरो बेटी उएहे कहि रहले ह। कितना कते देर बात करे छी मम्मी भ गेलो आब नहि बात कर कह बेटा तनी देर और। रुक जो।
हँ हम छोटका बेटा इन्तजार कर रहल छी। मम्मी फोन रखत ह आर पक। कर दइ।
इकड़ वारक। गेम खेले के।
हँ दिन भार दिन भार एहने के गेम। खेलइ छै कि। एको घण्टा पढ़ै के नहि हइ छै।
ह पढ़े में तऽ एकरा आर के लगते जे तुरत सुतिये रहत। कि श सुशु पट्टी लगतै आ मोबाल खेलमे भूक। प्य क मर। सुसु पौटी तऽ यादे ने रहल। की बोलू हमरो ब। बच्चा के हे हाल छै फोन पकड़ा क पूरा दिन न। देबै लेकिन चूचा नहि करत देखते देखते सुति रह लेकिन मजाल छै जे बीचमे एको बार मम्मी मम्मी करतै इहो सब आजकल के सभ। संस्कृति मे शामिल भए गेल।
हँ।
हमरा आरके पहिले होइ छलै जे।
हँ गर्मीमे खुशी छलिय नानी घ छल।
हँ एन्ने जाइ छी ओन्ने जाइ छी घुमय लेल कछो बनेनाइ सिखली न। मेंहन्दी लगानाइ सिक। सिखली तऽ कोनो आर्टे सिखली कोनो। कले। सिखली स्वेटर बुननाइ सिखली त क्रुसिया चलनाइ सिखली। पेंटिंग करनाइ सिखली ने इहे सब होइ छलै आजकल ई सब छै। मम्मी एने घुमै ल लेल जाइ। के छै तऽ ओन्ने घूमे के जाय के छै तऽ हमरा ई चाही तऽ हमरा उ चाही त ई गेम डाउनलोड करे के। छै। ई गेम खेले के छै वएह सब अभी तऽ सोचियो जेनाकि पुराना। सभ्यता संस्कृति परम्परा सब बिखर।
ह आजकल कहाँ कोनोूप। पड़ा मिलै छै कोइ बच्चा कोइ सिखै छी खाली। ई वीडियो गेम।
नहि खाली गेमे गेम एकरा आरके करयके होइ छै गेमे गेम खेलयके होइ छै ह्म। हमरा आरके होइत छलै त हमे आर किछु नया चीज सिखयमे लगल रहलियै। अपना माइयो बाप रहल त बोलल त ओकर बात सुनली। आजकल के तो बच्चा आर के होइ छै। कथी सुनैके है हमही जानै छी अहे आर हमर सुनू से मन होइ छै एक आरके। अभी त हम की बताउ जेना ई अथी पर बात करली हन तऽ हमरा भी हमर एगो सहेली छै ने हम किट्टी पार्टी मे गेल रहली। त ह किटी पार्टी मे गेली त वह। लि बहिनी खूब सुन्दर। मधुबनी। मबनी कला नहि होइ छै ओकर साड़ी पहिन ले बड़ा सुन्दर साड़ी पहिनले हमरा। एतेक नीक लागल। सिल्क के साड़ी मधुबनी कला पर। त हम पुछली जे अहाँ कहाँ से लेली त हमरा कहै छथिन जेहाँ मधुबनी जिला के। छी अहे क नहि पता ह जे। ह हाँ सेलली। मधुबनीय से ल के एयली हन हँ से ई जे पिछला बार जे जीतिया ने रे। हँ। त ओहेम उ खरीदले रहथीन। त पहिन क रहथिन एते नीक लगल रहै जे हम। कहलियई जे चलो हमू मधुमनी। कला के एगो साड़ी जरूर खरीदब।
आ।
तब एगो देखली जे मधुबनी कलााके एगो। पेंटिंग ओकर दिवाल पर लगल रहै। एते सुन्दर छलै एते सुन्दर छल। छली जे हमहू तीन चार गो ऑनलाइन देखली हमहु दु तीन हो तनि ऑर्डर।
ह मधुबनी साड़ी।
हँ मधुबनी साड़ी मधुबनी मधुबनी छीटके म। मधुबनी कला के सिल्क पर कॉटन पर। सब तरह के साड़ी छलै ओनहु स्टेशनो पर जाइ छी जेना बिहार साइड मे। जाब अहाँ अगर वहाँ पर देखब तऽ कते सारा ओ ओहिप कते सारा अथी मधुबनी कला बनल रहे छै
ओ
हँ एते सुन्दर होइ छैर वहांके तनी जेनाकि कोइ भी ई भेल शादी ब्याह भेल तऽ वहं पर ओ सब चीज करके चढ़ल अपन देल गेल लै गेल सभ होइ छै की अहाँ क पच छैय
नहि हमर पास कहाँ छै
ओ आहू एगो ऑर्डर कर लेब तऽ
ह कहाँसँ मंगाइल छिय
तरली रह
ओ
हँ तहूँ देखब बढ़िआंसँ शिल्पो पर मिलत अहाँके कॉटन पर भी मिलत जॉर्जट पर त हम नहि देखली रहे हम बहिनी के देखली रहै तेल के सारे ब पेहनल रहे त हम वहाँ पर अपन हँ हँ सिल्के में ठीक लगै छैय आ तनि पार्टी उटी मे भी अहाँ पहन सकै छी आ ऑफर उफर चले हय तभी तनी सस्ता तमे दऽ देब हू हँ तनि हम देख ले चित्रकारी वगैरह सब छलैय तो है सब ओहो सबमे लऽ लेली एगो आओर परम्परा तऽ होबे करै छै अपना आर केने जे मिथिलाञ्चलके बहुत बड़ा चीज होइ छै शादी बियाहमे जते भी चीज करलक
हँ
बरसाइत पूजा के कतते बड़ा परब नहि अहाँ करलियै र बरसाइत पूजा
करबै जेठ मे हमनि के हीया करल जाए छैय
ओ हमरा आरके हियां तऽ अभिये छलै पिछल महिना आ पिछला महिना बोलै छैय केय महीना तक
दूगो जेठ लगल छैय ने एहि से अगला वाला मे ई वाला जेठ में छोड़ के अगला वाला जेठ में करल छी।
ओ अच्छा। अा हँ। सो सौ मीटर के दूरी मे एक। किलोमीटर मे तऽ सब। देल जाइ छै।
हँ बिहार फिर जायके प बिहार जायके पड़। तै।
ओ हमरा आरके नहि। तऽ नया जोड़ा जे रहल से बड़ा धूमधाम से मनेलक।
ओ।
उठल अपन घर से जहाँ भुया पूजन के जहाँ पर पूजन करे के होइ छै। बट बृक्ष के पास वहाँ पर ग। पूरा गीत गाते हए। चना उना फुलेलक। फेर जे भी मौस। ीर फल उल भेल। लीची सब। अपन लीची आम तरबूज खरबूज सब ल के गेल खोइछा भरेल पाँच गो सोहा गिनके खोइछा देत पहिले पूजा पाठ करत बढ़िआं से। पूजा पाठ। क फेरो दान पु्य के जे सामान भेले से वहां चढ़ेलक पंडी जी के देलन। तेनू पाँच गो सुहागन के। खोइछा देलक।
अच्छा बड़ पूजा के बारेमे बोल रहल छी ओ।
प गो पाँच गो। सुहागन। के यहा ई सिन्दूर दान करलक पाँच गो सुहागिन से सिन्दूर लेहां खोछिया भर हँ। आ तनि हमरा आर के नहि त सिन्दूरो नाक से लगायल जाइ छै।
हँ भर जोड़न हाथ से लगओल जाइ छै पाँच आदमी के। पाँच सुहागिन के।
हँ हम तऽ लाल रंगग के साड़ी पहिले रही। सुन्दर सा ऊपर से आँचल ल ले। तइ। हमर शादी वलाा जे। साड़ी छलै।
हँ।
सोचलियै उएहे पहिनक केऽ जाइ छै।
ओ हमँ ने पीला कलर के साड़ी। पहन रहली छी चुन्नी और रहले छी फिर। स स सोना। के दाना पहन रहली छी।
हमरा एने रऽ बहिन जे की बताउ खूब लूट भेल छलै एहि बार।
एने भी बहुत एगो के तऽ सोना भुला देल छै।
तऽ। तऽ एहि लेल हमे तऽ एहिार सभ आर्टिफिस। सियल मंगा लेली रे। बुझली आर्टिफिसियल न। के मंगटा कान के चेन मंगलसूत्र सब आर्टिफिशियल। सेटे मंगा लेली बुझली आ ओहे आर्टिफिसियल हम। पेहेन रहि।
ओ नहि बस ए गो मांगटीका। के खाली हमनी पहिनेले छी।
अच्छा पैर मे खाली हम बिछिया रहे जे। पायल रहे से खाली एगो हम चादी के पहनले रहली आ एगो अंगूठी सोना के पहनले रहली। बाकी ओ सब चीज हम मतलब आर्टिफिसियल। सआे पहने रहे।
हँ। आजकल महंगाई भी तऽ सोना के बहुत हो गेल बा।
तऽ लाख लाख से ऊपर होतै अभी अभी जे चोरी हो जात। ल ल ल जेना प्राणे निकल जात हमर कहाँ से जोड़ायब हम दुबारा जोड़ पब त। तऽ अभी हम जोरपैब एक बार निकल जाय त लग तऽ पाने छुट गेल। कहाँ से हम जोड़। अभी त नॉर्मल अगर अहाँ जाइ। गर साधारण पायल ले जात द दस।
हँ साधारण पायल पाँच हजार पतला पायल एकदम।
परन वाला जे पहिले आहा के दु चार। ार हजार मिल जायै।
हँ।
नहि। बड़ा महंगाई बढ़ गेलै जानलो बता।
ठीक।
अहूँ आराम करू दुपहराके समय छै।
ठीक छै।
ठीक छै। प्रणाम।